हेलो
हँ गोर लगैत छै दीदी अहाँके
हँ खुश रहू बौआ की हाल चाल अछि
हँ सभ नीक छै अहाँ कहू अहाँके सभ की हाल चाल अछि
हमरो ठीक छै आ माँ सब केहन छथिन
माँ सभ भी नीक छथिन सब ठीक छै घर आर मे आ मिसरजी कहाँ छथिन कतऽ छथिन
हँ मिसर जी गेल छथिन बौआ ऑफिस हुनकर तऽ टाइम भेले रहै छै ने तऽ मिसरजी ऑफिस गेल छथिन
आ केहन हाल-चाल छैय मिसरजी के?
बस मिसर जी के जानबे करैय छीयै कि बड़का तोंद लऽ कऽ एम्हर से उम्हर घुमेै छथिन आ खाली भोर मे उठथिन देखियौ ऑफिस जाइसँ पहिले आधे घंटा पहिले उठै छथिन बौआ। आ जानै छियै बस ओकरे में जल्दी जल्दी करू जल्दी जल्दी करू अहाँके किछु नहि ई होइ छैय ओहन होइ छैय मतलब जानबे करै छी कि देखियौ लेट से उठबै अहाँ तऽ काज के तऽ रहबे करै छैय इम्हर से ओमहर हँ। हँ, तऽ जल्दी-जल्दी उठै छथिन, नहा-धोआ कऽ स्नान उसनान कर लै छथिन। आ तखन पूजा पाठ क क़ जल्दी जल्दी नास्ता करथिन आ तखन देखियौ गेल छथिन साढ़े आठ बजे उठै छथिन आ साढ़े नौ बजे तक विदा हो जाइ छथिन। कोनो बातो करय के रहै छैय तऽ आहा नहि करि सकै छीय अहाँ भोर मे।
एत्ते हड़बड़ रहै छैय हुनका के।
हँ हुनकर नींद बटी बड अति प्रिय छैय।
नींद नींदसे कोई अ अथि न करै छथिन ने।
नहि नहि कोनो कम्प्रोमाइज नहि छैय नीन्द हुनका पूरा होबाक चाही।
नहीं
हूं
एते प्रिय छैय नीन्द। दीदी सभ तऽ नीक छैय जेना हमे हमरा आर हमरा के एकटा गप पूछे छले अहाँ से। ई ले हम अहाँके के कॉल केने छियै आ देखु ने हमे अम्म जी के फोन केने छलियै तऽ अम्म जी कहलथिन तनि कोइ काजमे बिजी छलथिन तऽ ओ कहलखिन कि अहाँ अपन दीदीसे पुछलव जेना अहाँके दीदीके सभ बुझल छन। से हमरा आरके हँ हमरा आरके पूछेके छलै कि ई मधुश्रावणी के जे विध छैय दीदी से केना छैय विध हमरा आर के तनी समझा दव ने बुझे के छैय हमरा आर
एतऽ अहाँ ठाम नहि होइया मधुश्रावणी अहाँके बुझल नहि अछि?
नहि देखू दीदी बुझल अछि जेना हमरा माय तऽ कहनेे छथिन कि देखू जेना अपन पर परिवार से पूछलो। अलग अलग गामके अलग अलग तनिक विध मे अन्तर भे जाइत।
हँ ई तऽ बात नहि ई तऽ बात मम्मी ठीके कहलखिन हँ कि दू टा गाम रहै छैय तऽ देखियौ किछु ने किछु तऽ अलग रहबे करै छैय विधि विधान से ओकरा लगी कोनो विशेष हँ आ नहि बौआ ओकरा लेल कोनो विशेष बात नहि छैय एहन नहि छैय देख केओ पूजा पाठ के जे छैय तऽ ओ तऽ कर सकैत छी लेकिन देखियौ हमसभमे की विध अछि एक दिन पहिले जे अहाँके पैघ बहिन छथिन बुझलव हुनका बजा लेबै ठीक छैय आ जे टोला मोहल्ला के छथिन हुनको बजा लेबै पाँचटा सोहागिन मिल कऽ हँ हरदी कूट कऽ बुझलहु आ गर बना लेबै।
ठीक छैय आ एकटा सुपारीके जे अहाँके कुमार गड़ भेटल अछि ओहो राख लेबै आ ओ जे बनत
हँ
छैय आ ओकरे पूजा हैत अहाँके पन्द्रह दिन दुनूटा गरके पुजबै अहाँ। जेना पूजै छीयै न अहाँ कुमार गरके ओहने अहाँ सिंदू से दुनू गौर के पूजब ठीक छै आ मम्मी के कहबै कि एकटा दू टा नाग नागिनकेँ बना लेथिन कनिक पैघ पैघ आ ओकरा ने रङंग उ कऽ कऽ सुन्दरसँ
तऽ माटी के बनैते बनैते दीदी की
हँ हँ ओ ह नहि मटिये के बनै छै ओ मम्मी के बुझल हयैत हँ देखियऔ ओहो मे मिथिलाञ्चले के छथिन आ अहूँके घरमे तऽ कोइ ने कोइ बुढ़ पुरैनिया तऽ हैबे करथिन
हँ हँ ओ तऽ दादी हमर जिन्दा छथिन छथिन तऽ दादी से पूछछि लियल जायत
हँ तऽ दादी जिबते छथिन न तऽ हुनका तऽ सब बुझले हैत लेकिन आहाँ हमरा स पुछनु ह तऽ हम अहाँके बतबै छी। बुझल हँ तऽ ओ नाग नागिनके बनाके कनिक सफेद रंग से पहिले रग लेब आ तखन ओकरामे लाल हरियर पीयर रंग सँ कनि ओकरा सजा देब, आँखि सेहो बना देबे बुझलो, नाग-नागिन भेल आ गौरीजी बनिए गेलखिन आ तखन अ करबै की अहाँके लहसुन प्याज छोड़ देबाक छै
अच्छा पन्द्रह दिन एकदम हँ साधारण भोजन
साधारण भोजन हँ हँ आ एम्हरसँ जे जायत अहाँके राशन पानी ओही अहाँके खाायके छै हँ अहाँ जे ओ समय खायब जे पहिरब सभ
हँ, पन्द्रह दिनक राशन-पानी।
सभटा सभटा हँ अहाँके जे खायके छै जे मोन करैए से कह देब से उ देखियौ कच्चा सब्जी सब तऽ हम नहि पठा सकैत छी मम्मी सब नहि पठा सकै छथिन लेकिन देखियौ आहा दाल चावल चूड़ा चीनी ई सब जे रहै छै ठीक छै
आटा के रोटी रोटी त सायद नई बनी छै देखियौ ई बिसोर गेलहुं ह लेकिन चाउरे भेटै छै अच्छा तऽ अहाँके जे रोटी खायके मन करत तऽ हम मम्मी से पूछि लेब आ नहि तऽ अहीं अपन दादी जी से पूछ लेब ठीक छै हँ हँ और फिर एते से सब जायत आ दू दूटा साड़ी जायत एकटा अहाँके फूल ओढ़ै लेल आर एक एकटा पूजा जे पहिर कऽ सुनबै
हँ हँ
से ई दूटा अहाँके साड़ी जायत अ हँ हँ एतय से आयत बुझलहुँ हँ तऽ एकटा साड़ी पहिरके अहाँके आ तऽ भोरेमे अहाँके बहीन कहथिन कथा आ की दादीे कथिन दादीे क पढ़ै आबैया
हँ दादी के पढ़ै आबैया दादीए के दादिए के कहले कहलियै हँ
अच्छा तऽ दादीए पाठ हँ दादिेए ने कथा बाज थिन हँ तऽ सुनु त भोर मे आहा नहा धूआक क पंद्रह दिन के कोनो काज करे के नइ छै खाली बड्ड हेतै तऽ देखियौ आ जे पूजा रूम रहै छै ओकरा मे झाड़ू नइ लागत कपड़े से अहाँ हँ कपड़े से अहाँ हँ ओकरा साफ कर देबै आ कनिक कपड़ा भिजा क जे किनारे किनारे से अहाँ पोछ लेबै ठीक छै ओ घर मे झाड़ू नै पड़ै छै ठीक छै आ फिर की करबै कि एक दिन पहिले नहाय खाय कर लेबै
हूंम्म
ठीक छै आ ओकरामे अपन लहसुन प्याज सभटा छोड़ि देबै आ तब पूजा पाठके तऽ विधि आब सुनियौ आरामसँ ठीक छै हँ तऽ ओ गौर बनल ठीक छै तऽ ओ गौर के पूजबै अहाँ सिन्दूर से आ जे फूल लोढ़े ले जेबै ओ बासी फूल अहाँके नाग नागिन पे चढ़त
अच्छा
हँ अहाँके तऽ बुझले हयैत अहाँ तऽ सखी सङ्ग जेयबे करैत छी फूल जे लोढ़ै छी तऽ ओकरा खूब सुन्दरसँ सजाबै छियै ने हँ उ हँ तऽ ओ सब अहाँ सुन्दरसँ सजा लेबै अपन टोकरीके बुझलौं आ तखन ओ बासिए फूल से पूजा होइ छै आ कनिक ताजो फूल रहे छै जे गौरी
हूंम्म अच्छा गौरीजी पर ताजा फूल चढ़त आब नाग नागिन पर बासी फूल चढ़ाएब
हँ हँ हँ की देखियौ विषहरा जे रहै छथिन ने ओ गरम रहैत छथिन तऽ हुनखा ठंढ़ायल जाइ छै बुझलहुँ से से हमसभ बासी फूल चढ़ाबै छी आ बासी पत्ता हँ आ बाँसी पत्तो ओत्तो लऽ लेबै कनिक सजाबै लेल बुझलौं आ जे पैघ पैघ पत्ता रहैत छै या देखियौ जे उ ई कनेल फूलके रहैत छै पत्तासभ जे कनिक चौड़ा चौड़ा रहैत छै कनैल फूल के पत्ता सब ओकरा तोड़ क आ किनारे किनारे से खूब सुन्दर से सजा लेबै बुझलौं आ नइ तऽ हम अप्पन वाला जे हेतै हँ आ नइ तऽ बौआ जे हमर अप वाला जे फोटो छै से हम अहाँके पठा देब व्हाट्सप पर
ई बड्ड नीक होइतै जेना अगर दीदी अहाँ पठा देब न तऽ हमे देख लेब ओकरा आरमे
हँ हँ आ तखन ओकरा की कर से तऽ पूजा पाठके भेल कि दादी फिर पूजा पाठ कर लेब आ दादी फिर कथा सुना देत तखन कथा उथा सुन के अहाँ खाना पीना खा लेब ठीक छै आ फिर साँझ के हेतै अहाँके कथा दू बेर होइ छै
अच्छा बिहानो बेरा होवे छै आर साँझो बेरा होवे छै
हँ हँ आ तखन फेर साँझोके सुन कऽ फूल लोढ़य लए जायब तीन चार बजे लेल फूल तोड़े लागी चलि जायब अहाँ सखी संगे आ सखी बहिन जे छथिन अहाँके संग मे हँ जे संगमे जे रहथिन आ गीत नाद होइ छै से अहाँ के गीत तो बुझेये आबे छै अहाँ के तो गीत तऽ बड्ड आबैया आ तऽ ठीक छै तऽ दू चारटा गीतो गा लेबै
गथि फूल लोढ़े जाइ
हँ हँ हँ हँ बटगमनी सब जे होवै छै बटगमनी सब गा लेबै कनिक मनी आ ओ भेल आ फिर वही साँझ के आक आ सूर्य ढले से पहिले अहाँ के जे खाय के छै आ जेतेक पानी पियए के छै हँ जतेक पानि पियए के अछि से पी लेबै सूर्यास्तके बाद अहाँके नइ किछु खायके छै आ नइ पानि पानि पियेके छै
ठीक छै दीदी तब फेर सूर्य सूर्योदय के बादे फेर पानि भेटाइत
सूर्योदय के बादो नइ बौआ कनिआ ई मत बुझियौ कनि जब पूजा पाठ जे भए जायत तखन अहाँ पानि पियअब
मने बारह एक बजिये जायत ने
आहाँ जेतना सवेरे कर सकै छी ओ तऽ अहाँके ऊपर डिपेंड करै छै ईसब हम कऽ सकै छी देखियौ अ बुढ़ियो दादी छथिन तो ओहो नहा धोआ के तब करथिन तब ने अहाँ के लग मे त परिवारो अछि त किये नइ अहाँ दुनू नहा धोआ के ओइ सवेर ओइ सेवेर पूजा ऊजा क क भोरगरे आ तब खा लेबै नओ दस बजे
दीदी अच्छा हँ तऽ ई तऽ ठीके नीक रहत तब ठीके रहत
हँ आ कोनो विशेष नइ आ फिर देखियौ आ जे पन्द्रहवा दिन जे पूजा होइ छै मैना पञ्चमी दिन जे होयत बुझलहु तऽ ओकरामे तऽ बौआ जयबे करत अहाँ लगमे कियाकि देखियौ सिन्दूरदानके विध होइ छै फिर कहियो तऽ टेमी दागे के विध होइ छै फिर एतय से फिर अहाँके जे सब श्रृंगार छै साड़ी कपड़ा अहाँके गहना जेबर सभटा जायत हँ बुझलौं आ सुनियौ बौआ जेतना श्रृंगार करके के बैस स सकै छी सोला श्रृंगार कहै छै कि सोलो श्रृंगार होबाके चाही तनिक मेहंदी उहन्दी लगा लेबै ठीक छै हँ फिर अहाँके पन्द्रह दिनमे लागत जे ऊ दिन हैत पू ई बियाह दान ठीक छै बियाह हेते ओइ दिन भी सिन्दूरदान से तऽ अहाँ के फिर सुन्दरसँ पूरा मेहंदी उहंदी लगा के आ तैयार ह जाय फिर एकटा बिधकोरी के भी जे ऐन जायत अहाँके साड़ी कपड़ा सब
अच्छा स
इतकरी है हँ हँ ई ई
अच्छा अच्छा अपन से किने के खरीदे के जरू रत नहि छै
नहि नहि बौआ नइ नइ बौआ सुनू ने जे कनिया पहिरे छै जे कनिया खाय छै सभटाऽ एतयसँ लागै छै
अच्छा ससुरारेके लागै छै
हँ हँ हँ से ओकरा लागी कोनो दिक्कत नहि छै खाली मम्मी के कहि देबै कि मम्मी से बात कर लेथिन कि की की खाय के छै नहि खाय के छै से अपना एकटा स्स्टीमेट दे देथिन न तऽ एत से चाहे तऽ पाइ फेटा दे अ पठा देब अहाँक एकाउंटमे, आ नहि तऽ पा अकाउंट मे आ नै तऽ आहाँ कहबै तऽ बौआसँ चावल जे जे अहाँ खायब से सप